आइ हम रेल यात्रा पर चर्चा करे चाहे छी। हमरा लागैत छै जे रेल यात्रा केवल एक स्थान से दोसर स्थान जयबाक माध्यम नहि। बल्कि अनेक अनुभव आ स्मृति स जुड़ल एक विषय यात्रा होइ छै।
हँ बिलकुल सही कहिले रेल यात्रा भारतक जीवनक। एहन हिस्सा छै जाहि। से लगभग प्रत्येक व्यक्ति कोनो ने कोनो समय जुड़ल रहैत छै।
कल्हि हम अपन एक पुरान रेल यात्राके अनुभव याद करैत छलहुँ। जखन गाड़ी स्टेशन पर आबैत छल। तखन मनमे एक अलग प्रकारक उत्साह उत्पन्न होइत छल।
हँ स्टेशनक भीड़। घोषणाक आवाज यात्रिक। चहल-पहल आ गाड़ीक सीटी। एक अलग वातावरण बना देैत छै।
हमरा लगैत छै जे रेल यात्रा के सबसे सुन्दर पक्ष खिड़की से बाहर। देखाय पर निहार दृश्य होइ छै।
बिल्कुल खेत, नदी, पहाड़, जंगल। गाम आ शहर सभ एक-एक। केओ आखिर सामनेसँ गुजरैत रहैत छै।
सच कहू तऽ जखन रेलगाड़ी हरियर खेतक बीच से गुजरैत छै। तखन प्राकृतिक सुन्दरता देखी के मन बहुत प्रसन्न भय जाइ छै।
सही बात विशेष रूपसँ। वर्षातक समय रेल यात्रा आरो सुन्दर लगैत छै। किएकि चारुक्त च चारुकता रहैए। छा जाइत छै।
कलहिये हम सोचैत छलु जे रेल यात्रामे विभिन्न राज्य आ सांस्कृतिक लोक। से भेटका अवसर सेहो भेटैत छै।
हँ एक ही डिब्बामे अलग अलग भाषा अलग अलग विचार आ अलग अलग पृष्ठ पृष्ठभूमि लोक एक सङ्ग यात्रा करैत छथि।
हमरा लगैत छै जे एहि कारण रेल यात्रा केवल दूरी तय करनाइ नहि। बल्कि लोक सबके जोड़बाक माध्यम सेहो छै।
बिल्कुल कतेको बेर अनजान व्यक्ति संग। शुरू भेलल बातचीत यात्रा समाप्त होइ धीरे मित्र। मित्रता मे बदल जाइत छै।
सच कहु तऽ स्टेशन पर भेटनिहार विभिन्न प्रकारक भोजन सेहो। रेल यात्रा एक रोचक भाग होइ छै।
हँ अलग अलग क्षेत्रक स्वादिष्ट भोजन यात्रक अनुभव केओ औरो यादगार बना दैत छै।
काल्हि हम एक लम्बी रेल यात्रा पर गेल छलु। राातिक समय गाड़ी के नियमित आवाज सुनने से खुबे निंदा आबि गेल छल।
सही बात रेेलक लै बुद्ध। गति आ वातावरणमे एक अलग प्रकारक शान्ति। सेहो महसूस होइत छै।
हमरा लगैत छै। जे भारत जकाँ विशाल देशमे रेल व्यवस्था लोक सबके जोड़बाक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै।
बिल्कुल लाखो लोक प्रतिदिन रेलक माध्यमसँ अपन कार्यस्थल विद्यालय महाविद्यालय आ परिवार धरी पहुँचैत छथि।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे रेल यात्रा धै्य या समयक महत्व सेहो सिखाबैत छै।
हँ। यात्रा दौरान व्यक्ति विभिन्न परिस्थिति से गुजरत छै। आ नव अनुभव प्राप्त करैत छै।
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल मुदा लम्बी यात्रा सऽ यात्री सबक रोचक घटना रेलक इतिहास आ भविष्य्यक रेल व्यवस्था पर आओर भी से चर्चा करबाक बाकि
हँ। रेल यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहि बल्कि अनुभव सीख। आ स्मृतिक एक लम्बी कहानी होइत छै।
हमरा विश्वास छै जे प्रत्येक व्यक्ति अपन जीवनमे कम से कम एक एहन रेल यात्रा अवश्य करै छै। जकर स्मृति जीवन भर मन मऽ बसल रहै छै।
बिल्कुल रेेल यात्रा मनुष्यो के केवल गन्तव्य धरि नहि पहुँचैत छै। बल्कि रास्ताक सुन्दरता आ जीवनक विि विविधताँ स सेहो परिचित करवात छै।
तखन अगिला बार हम लम्बी रेल यात्रा सह यात्री सबक अनुभव आ रेल यात्रा रोचक- घटना सबपर आओर विस्तारसँ चर्चा करब।
बिल्कुल। लम्बी रेल यात्रामे समय कतेक जल्दी बीत जाइत छै। ई बहुत रोचक बात छै। कतेको बेर घण्टोक यात्रा सेहो छोट लग लगैत छैय
हँ कल्हि हम सोचै छलहुँ जे जखन परिवारक संग रेल यात्रा करै छलहुँ तखन उत्साह ओर बढ़ि जायत छल
सही केहलै परिवारक संग बसीके गप सप करनाइ भोजन साझा करनाइ आ असय देखनाइ यात्राक आनन्द बढ़ा दैत छै
सच कहु तऽ बच्चा सब लेल रेल यात्रा एक विशेष रोमांच जेका होइत छै
बिल्कुल बच्चा सब खिड़की खिड़की लग बेसीे बाहरक दृश्य देखैत रहैत छथि आ प्रत्येक स्टेशन पर उत्सुकता सँ नाम पढ़बाक प्रयास करैत छथि
काल्हि हम एक यात्रा याद करै छलहुँ जते हमरा सग एक बुजुर्ग यात्री छथिन ओ अपन जीवनक बहुत रोचक अनुभव सुना रहल छलाह
हँ रेल यात्रा में एहन लोक सब भेंट होइत छै जिनकर अनुभव सुनिके बहुत किछु सिखबाक अक अवसर भेटैत छै
हमरा लगै छै जे रेल यात्रा मनुष्य के धैर्यवान बनाबै छै कियाकि यात्रामे सब किछु हमेशा योजना अनुसार नहि चलैत छै
सही बात कतेको बेर विलम्ब भीड़ या अन्य परिस्थिति सेहो स सामना करइ पड़ै छै मुद्दा ओहिसँ धैरक अभ्यास होइत छै
सच कहु तऽ रातिक समय जखन अधिकांश यात्री विश्राम करैत छथि तखन रेलक वातावरण बहुत शान्त आ अलग प्रकारक लगैत छैय
बिल्कुल खिड़की से बाहर अन्हार दूर दूर तख चमकते रोशनी आ रेलक लगातार चलते आवाज बहुत विशेष अनुभव दैत छै
कल्हि हम सोचैत छलहु जे भारतक रेल व्यवस्था स्वयस एक विशाल संसार जेका छैय
हँ प्रतिदिन लाखो लोक यात्रा करैत छथि आ हजारो गाड़ी देख देखक विभिन्न भाग के एक दोसर सँ जोड़ैत छथि
हमरा लगैत छै जे रेल केवल परिवहन साधन नहि बल्कि राष्ट्रीय एकता प्रतीक सेहो छै
बिल्कुल अलग अलग भाषा संस्कृति आ परम्परा परमपराक लोग एहि एकहि यात्रामे एक दूसरे सँ जुड़ैत छथि
सच कहु तऽ जखन गाड़ी कोनो पेघ नदी पर बनल पुल पार करे छीयै तखन दृश्य बहुत अदभुत लागैत छै
सही कैहले एहन छन सब यात्राक के सबस यादगार हिस्सा बन बनि जाइत छै
कल्हि हम एक प्रेरणादायक बात सोच सोचैत छलहु रेल यात्रा जीवन जेंका छै जतय अलग अलग लोक किछु समय लेल हेलो
हाँ
अवाज नहि आ छै
आ-आर आसी छै
काल्हि हम एक प्रेरणादायक बात सोचैत छलहुँ रेल यात्रा जेबाक जेका छै जते अलग अलग लोग किछु समय लेल तक चलैत छथि आ फेर अपन अपन मंजिल दिस बढि जाइ छथिन
ई विचार बहुत सुन्दर छै वास्तवमे जीवनक यात्रामे सेहो बहुत लोक भेटैत छथिन केहू लोक स्मृतिक बनि जाइत छथि आ केहू प्रेरणा
हमरा लगैत छै जे यात्रा मनुष्यक सोचके व्यापक बनाबै छै कियाकि ओ नवा स्थान नवा लोक आ नवा अनुभव से परिचित होइ छै
बिल्कुल यात्रा शिक्षाके एहन रूप छै जे केवल पुस्तकसँ प्राप्त नहि एकल जा सकैत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुद्दा पर्व त्यौहारक समयक रेल यात्रा भीड़ भाड़क अनुभव आ यात्राक चुनौती सब पर आओर वि्त- -सतारसँ चर्चा करबाक बांकी छै
हाँ कियाकि प्रत्येक य्रात्रामे केवल सुन्दर दृश्य नहि बल्कि किछु चुनौती आ रोचक घटना सेहो शामिल रहैत छै
हमरा विश्वास छै जे रेल यात्रा मनुष्यके केवल एक स्थान से दोसर स्थान नहि लए जाइत छै बल्कि अनुभव धैर्य या स्मृतिक संग सेहो समृद्ध करै छै
बिल्कुल एहि कारण बहुत लोक अपन जीवनक विशेष रेल यात्रा सभ केयौ वर्षो बाद प्रेमसँ याद करैत रहैत छथि
आब हम पर्व त्योहारक समय रेल यात्राक बारेमे चर्चा करै चाहैत छी कियाकि एहि समय रेल स्टेशन आ रेलगाड़ी सबक विद्यार्थी वातावरण बिल्कुल अलग होइ छै
बिल्कुल पर्वक समय लाखों लोग अपन घर घूरबाक तैयारी करैत छथि जाहि कारण स्टेशनसभ पर बहुत चहल पल-चहल पहल देखै लेल भेटैत छै
काल्हि हम एकटा पर्वक समय यात्रा करैत छलहूँ स्टेशन पर एतेक भीड़ छल जे प्रत्येक व्यक्ति अप्पन गाड़ी पकड़ावाक जल्दीमे देखाइ पड़ैत छल
हाँ मुदा ओहि भीड़मे ओहि भीड़मे सेहो एक अलग प्रकारक खुशी रहैत छै कियाकि अधिकांश लोक अब अपन परिवार सेहो भटकाव उत्साह से रहैत छथि
सच कहूँ तो जखन कोनो व्यक्ति बहुत दिन बाद अपन घर लौटे छै तखन रेल यात्रा यात्राक आनन्द आओर बढ़ि जाइ छै
सही कहलियै घर पहुँचवाक उत्सुकता यात्राक थकानके ओ बहुत हद तक कम कइ दैत छै
हमरा लगैत छै जे रेल यात्रा मे धैर्य्यक परीक्षा सेहो होइ छै विशेष रूप से जखन गाड़ी विलम्ब से चलैत छै
बिलकुल एहन स्थिति में शान्त रहनाइ आ परिस्थिति के स्वीकार करनाइ बहुत आवश्यक होइत छै
काल्हि हम सोचै छलू जे यात्रा दौरान लोक सबहक व्यवहारिक सेहो देखबाक अवसर भेठैत छै
हँ किछु लोक बहुत सहयोगी होइत छथि आ किछु लोक अपन अनुभव साझा करैत छथि जाहि सँ यात्रा रोचक बनि जाइत छै
सच कहू तऽ कतेको बेार सह यात्रीक सङ्ग एहन चर्चा शुरू होइत छै जे पूरा यात्रा में चलैत रहै छै
सही बात राजनीतिक शिक्षा खेती रोजगार आ समाज जेका विषय पर लोक खल खुलीके विचार साझा करैत छथि
हमरा लगैत छै जे रेल यात्रा समाजक एक छोट रूप जेका छै जतय विभिन्न प्रकारक लोक एक संग‌ रहैत छथि
बिल्कुल एहि कारण यात्रा केवल दूरी तय करबाक प्रक्रिया नहि बल्कि समाज के ओ नजदीक सँ बुझबाक अवसर होइत छैय
काल्हि हम एक परिवार के देखैत छलहुँ जे छोट बच्चा सबके पहिल बेर रेल यात्रा करबाका रहल छलाह
हँ बच्चासभ लेल पहिल रेल यात्रा अक्सर जीवन भरक यादगार अनुभव बनि जाइत छैय
सच कहूते खिड़की से बाहर बदले दृश्य देखनाए आ जुओ हमरा बहुत आकर्षित करे छैय
बिलकुल प्रत्येक स्टेशन प्रत्येक शहर आ प्रत्येक दृश्य अपन एक अलग कहानी करैत प्रतीत होइत छै
हमरा लगैत छै जे यात्रा मनुष्य के अपन दैनिक जीवनक एक रास्ता से बाहर निकालैत छै
सही केहले नवा स्थान आ नव अनुभव मन के